हेलो
हेलो हँ दीदी गोर लागै छै हेलो
हेलो
हेलो हेलो हँ गोर लगे छी खुश रहू हूँ हूँ की ठीक छी न
हँ
ठीक छी हँ हमहुँ सब ठीक छी खाना बनबैत छलउ हँ हम ठीक छी
अहँ
खाना ब हँ खाना बनबै छै अच्छा की सब बनै छै आँ
मटर पनीर अच्छा चावल दाल बऊमा न द दाल बनोलई छल
हँ बौओ हमर छौरि देलकय
हँ बौआ हमर छोड़ि देलकै बौ ओ नहि खाइत छथिन ह तहन तऽ बस पहिले मायर तहन तऽ ओएह मतलब दू आदमी लोग बनै छ आओर खाली अहाँक सास खाइ छथि दादीमे
हँ माँ खाइ छथिन
हँ माँ खाइ छथिन
दादीमा हम आर बौआ तीन गोटा
अच्छा
ह बनाबै छै कनिया मछली कनि नहि बना रहल छै
अच्छा इम्हरका खाना बनि गेलै
अमहरो
लगभग भेले छौ कनि ह ओहिमे तऽ नहि टाइम लागै
हू
हू बौआ फोन उठेने छै छोटका बौऐ छै ने छोट दुनू दिन त अथि लाग जाय छै तऽ परेशान से तऽ भऽ जाय छै हँ छोट बच्चा मे तऽ होइए जाइ छै हँ गर्मी तऽ बुझियौेश लाइट नहि ने ओते कटैय ओत
नहि दिल्लीमे
नहि दिल्लीमे एतऽ अलर्ट नहि प
गोटा एक
गोटा कखनो इन्वर्टर से फर्क नहि पड़ै ह इन्भर्टर वला नहिय खराबे छै बड़ बेसी एक दिन नहियो एते तऽ एक दिन चेल जेते इनवेटर ह चौबीस घंटा चल लेकिन ओते काल कटबे ने करतै छेह
महानगर स
महानगर छै ने दिल्ली हँ से तऽ छै ओतय केना कटतै ह सहि बात छै आब तऽ गाँमे बुझियौ तऽ गाँवो मे बुझौ तऽ फ्री केलकै तैयो मे लेकिन रहै छै लाइट एहन नहि छै नहि रहै छै हँ फ्री केलकै त ओहि हिसाब गाँंव मे जून मे त बहुत परेशानी केल अहाँ छलिये लियै तखन हँ बौआ कहै छलै मम्मी आर एत बढ़ियां त दिल्ली हँ सही बात छै हँ सब गोटा अगना मे आबके बैस हँ की करतै ताहिमे दिन कटिह दीदी रात कऽ कटनाइ मुश्किल भए जाइ छै गर्मी मे हूँ हिनका नै पता छै ह
हू
आ आब तऽ जे भऽ गेल यनि चौबीस घंटा पंखाके से बिना पंखाके नहि बर्दाश्त पाच मिनट नै नै बिल्कुल हँ पूरा देहमे जेना लागत कि मिरचाइ लागि गेल हतै आदमी के कोनो चीज एी के हँ नहि रहि सकैए पाँच मिनट नहि ओ रहि सकैए हुँ त दुआरे अपना सभके छै नहि सुखा देतै आओर की ह
हँ लेकिन
हमहीँ सभ गाँव गाँव पर सभके घरमे कुलर नहि छै हमहीँ सभ जेना गाँवमे रहै छियै ने दीदी तेना तऽ बुझिते छियै गाँवके स्थिति केहन रहै छै नहि इन्वोटरसँ नहि किछ छै तैयो अपन गुजारा कऽ लै छै सभ रङंगगके अपन बच्चो सभके ओहिना आदत पेड़ गेल छै र खाद उ तर अपना बौआ के कहै छै जे हमर एकटा बौआ छैटा छै ओकरा ूत रहबाक चाही हँ सही बात छै आ हमरा कहै छै बाहर छी ने हँ आओर की हँ दुःख समय होइ छै ने ओहो अकेला हेतै समय समय अके लाथित हँ तऽ ओहि समयमे अकेलामे तऽ ओकरा करय पड़तै। ने जे आदत लगतै तखने ने करते ताहि दुआरे नहि बिना लाइट के रहना ह कनि हरदम सुखे दुःख ने ने हँ सही बात छै हर चीजके सुविधा हर जगह नहि रहै छै आओर
ह।
आ जा।
सही बात हैं। हमर खाना बनि गेल आ खाना। गाममे तऽ बुझियौ साढ़े नओ दस बजे चलि जाइ छै, हैं। हम तऽ आठ बजे चढ़ेबे कऽ हँ खेनाहारोसभ नहि ने जल्दी खाइत छथिन। खेथिन तखनी सबेरे बना कऽ बैसन। हँ, पाप्पे एथिन साढ़े नओ के बाद चालीस तक ए ओ तऽ सभसँ लास्टमे उएह आबै छै, हँ। हमरा सभ के बिस्तर पर जा जेतै एगारह। हँ, बाजिए जाइ छै, ह फेर भोरे साढ़े बजे पाँच बजे उठू। हूँ हूँ से तऽ छै, लेल छै, भोरके टाइममे कतेक दीदी हड़बड़ी रहत। बापे हत कि एके हयत कते काल बट, हमरा साते बजे बौआ जाइ छथिन ने साते बजे बौआ जाइ छै, स्कूल। ओकरो गाड़ी आबि जाइ छै, हुनको लेन्थ तैयार करू हुनको लेन्थ तैयार करूनू। से एक्केँ सघे जाय छै, हमर छोटका भाय से तऽ कहय हेलो हमर बहिन हमर जे ये से हमर दियादनि। भोरमे ओएह बेचारी उठिकऽ करै छथिन हमरा नहि करा पड़ैय ओएह कऽ दै छथि।
हमरा बैसा नहि नीक लागै, हमरा रसोइसँ छुटल नहि नीक लागैए।
हँ, सही बात छै, कऽ एलियै ने अहाँकेँ अखर आबत रहै बैसलमे।
हूँ।
नीक छै, दीदी जते हाथ पे लारी ने तते बढ़िआँ। हँ, आओर। नाइ ओहो हमरा तैयो होयैत हम लोकेके बीचमे करब अकेला हमरा। नहि अकेला मोने नहि लागै खानो खाइयो ने दीदी दूगो लोकमे ख। नीक लागे छै, अकेला खानो नीक छै। लाग हमर सोलह साल शादीके भेला हम एहि बेर बारह दिन अकेला रहल। जान छोटको बौआ गाम छलखिन, अच्चा, ह, ह, हैं हम आ वहा हम बारे दिन खाना नै खेलिये, नहि खेने हेबै आदत य। ने सभ दुनू दिय दनी बैसके सगे खाइ छै, ह सभ गोटा।
हू।
हो जाइ छै, हमर सास मैर न तऽ सास रहै छै, हमरे लग रहै छलखिन, बड़की दियदी लग नहि रहै छै। गाममे बुझले हत मरि गेलखिन। क दिन हमरा खाना खाइकेरामे एतेक कना लागै छलै। नेमोन अथि आदत लागल छलनि हुनका सङ्गे सभगोटा खा लेलक तऽ हम साउस एके सङ्गे। खेल एकटा घरवला जेना सउसो। साउस एकटा छत्र छाया रहै छै, ह बहुत रहे छै, दीदी बहुत रहे छै, एखन नैहरे जा एकिन। कनी हिम्मत रहे छै, साउस छथि घर पर आब जाऊ त सभ लो जा सभ कऽ आनु। भऽ जा छै, तऽ लोक। भारी लागै छै, ने स। हम घर तऽ हिम्मत रहे छै, मतलब साउस ससुर तरक पुतौ आ ल। अलगे भऽ जाय सही बात छै, मने ससुर बिना कनिह काट सक सना पुतौ उघार। हँ, से तऽ कहै छल। हम बहिन, जेना हमसभ एयलहुँ हँ गावसँ तऽ हमर ससुर खाना बना कऽ रखने छलथि।
हू।
ह, से बुझुयौ गाड़ी से लोग जाइ छै, तऽ हय छै, कि जाके सुति रहि खाना तमे मोन नहि होइ छै, जाइके ओ बेचारा बनाकऽ राखि देलखिन बहुत छै, प्रूख भऽ क पप्पा सबमतलब बेटी नहि छल हम से करत छलथिन ह बेटा सब बहुत करय हँ से तऽग करैन सबके सब र बनबै छथिन बेटा सब बड़का ह हँ म लिय त छोटका बुआके चाय सब बनेना छोट नहि हम कहल नह जेह आब ने तब अहाँके अपन हूँ सही बात छै त बेटी सब काम नहि छल ने
प पक
ह सब चीज आबै छै छनि ने ओ साउस क बुच्ची छनि ने हँ हँ हुनका दू टा बेैठी अच्छा हँ
ह आओर हमरा की कहै छै हुनका तऽ ओतऽ अकेले रहै छ हुनका तऽ जने सभचीज बनाबब
हँ हँ मथुरा विरन्दावन छै अच्छा ओ ई बड़का ओहिझाके सभचीज बनब आबै छलै हेँ ने हँ शनि रवि कऽ आबै छै अच्छा लेकिन सभचीज बनाय लब अकेला रहैत छल हुनका आदत बनल छै कि अच्छा हमर दीदी रहैतब ने टाइममे नहि गेल कहियओमे गेल छलियै कनिये दिनके बाद जे छलै से बात
नहि कहाँ हम कहियौ ने साढ़े चारि साल शादी के भेलै तऽ ओनाहिते भऽ गेल
हँ ओएह बात छै ने हँ
ह
ह ठीके छल एक तरह नहि रहे छलियै ह नहि तँ आओर अखरैत बात नहि होै हमरा छोड़ कऽ चलि गेल नहि नहि सही बात
आबैय दिलमे
ह
भर मन मुह नहि देख लिए
हँ से तऽ छैहे ह
अच्छा
आओर सब ठीक यऽ की सब खाना बनेलहुँ खाना बनेलहुँ हम छोला रोटी काबुली चनाके
अच्छा
हँ
बौआ सबके नीक लागे छै
हँ बउआ सभ के बड नीक लागत ईसभ इ सब चीज में एकटा रोटी जादो खा ले छै जे आन चीज बनाउ ने तऽ मन माफी तऽ नहि खायत जल्दी आइकाल्हि के बच्चा सब हरी साग सब्जीक नहि खेनाइ बुझै छै खा ली दीदी आलूके चोखा आलूके भुजिआ बना देत आनन्दसँ खा लेत ई सब हे न हमर बौआ के बआ भौजी कहै छलिन हे जे केओ फोन करतह पूछतह की की बनाओल तँ खाली भात दालि चोखा भात धादिङ चोखा आ सुनय में खराब लागे छै आदमी के सुन मे खराब लाग छै रंग बिरंग क त सब्जी बेनते छलाह झुगनी सजमनि भिंडी सब अपने उपजै छै अच्छा
हु हु रसोई ह ह
वएह बात छै कतबो अहाँ सब्जी कऽ लिअ जे बच्चा नहि खायत ने ओ सब्जी नहि छू सकैए उएह भऽ जाइ छै आ जे चीज सभ खाइत छै ने ओ बनबैोमे नीक लागैत छै आदमी क हँ बच्चा हाँ ह आओर चेतनके किछो नहि सुखो रूखो खा बच्चा खा लै छै ने तऽ चेतनके पेट भरि जाइत छै हँ ताहि दुआरे हमरा घरमे कोनो चीज बउ रहै छै रह ह ह छहे की बात की छल ने पैघ सबसँ बच्चा छथिन घरमे तऽ ओ भऽ जाइ छै ह ताहि दुआरे हम आगाँ डिसीजन नहि लिय किछ लोको बट हँ ह य आओर परिवार अहाँकेँ नीक यऽ जे बात छै बहुत नीक यए परिवार इहाई दुआरे कतबो छै तऽ ब अपन घर पणडी छै सही बात हमरा तऽ दुख बढ़िये गेल हँ सही बात छै देखियौ दीदी कतबो की छै तऽ अहाँ अहाँके जे भगवान दऽ देलक ओ तऽ नहि केओ अहाँके सुख दऽ सकैय लेकिन आओर चीजसँ सुख तऽ भऽ रहल यऽ न एहिमे त नै अभाव या और की पढ़ई लिखई मेन छै बच्चा के पढ़ ल
हू अहाँ सबके आशीर्वाद पढ़ाइ लिखाइ ठीक चलते
पढ़ैयओमे बच्चा ठीक यऽ जेना ओहि समयमे आयल छलखिन ओहि समयमे देखलिअनि हँ
हँ
हँ स्कुल मे भरेलियै फॉर्म स्कूल निकाल हूँ तैँ ने ताहिमे दिल्ली सबमे पढ़ाइमे टाइटि तते रहै छै जे भी आराम भेड कर
अच्छा ह बहुत पैघ स्कूल छै
हू हू बच्चाके निकलना नसीबे होय छै एना मे गार्जियनो के खर्च करे में मोन लागै छै हँ तखन मतलब जे कते हमरा फीस लगता तते गाड़ी के किराया लाग रहल ह लेकिन स्कूल तऽ बच